ठीक छैय अरे हम एखन बहुत शोरमे छैय आवाज मे छियौ आवाज। क्लेयर नहि हेतव सायद।
कत छीही से?
अरे एगो भागवत भ रहल छैय उमरे छ दुर्गा मंदिर त त।
अच्छा
ओना बात क सकै छ दस मिनट एहन नहि छैय तो
हँ दस मिनट बारह तेरह मिनट बतिया लै।
लेकिन इएह छैय एकर प पेमेंट के मतलब नहि हेतौ किया कि आवाज झौर पड़तो त नहि होतौ।
अच्छा
हँ हँ हँ
से तऽ अथी छैय अला बेला नहि छैय ओ रे।
कथी कथि काहलीही?
गीता चौधरी ल जे कहलियौ तेला बेला नहि छैय।
पहिला पहिला मतलब उएह आर्मीमे छलै उएह ने?
नहि नहि आडमी तारमीमें नहि छैय सुनमे धो खा भऽ गेल ओ छलै अथ जोड़ हाथ मे जे छैय ने से कोनो स्कुल के प्रिंसिपल।
अच्छा स्कूलमे प्रिंसिपल ओ हेतव ओ चीज हम मानि सकै छी।
हँ
मतलब पता नहि केना की छलै संजोग बुझलिही की छलै से।
की?
गामके
हू
तऽ ओ ओकरा काल्हि हमरा एनाहियए फोन केलकै एनाहियए किछो किछो बात रहै जेठियहिएके
हँ हँ
तऽ हम कहली अहाँ केना जनैत छियै तऽ हँ हँ जनैत छियै से एना एना ओकर घरवलाा खतम भऽ गेल छलैए तऽ ओ अगिला साल ओकर घरवाला खतम भऽ गेल छलै ओ छलै स्कुल मे आब
पुतोह क लगा देलकै अपना जगह पर प्रिंसिपल बना देलकै
हँ हँ हँ
से सब गप से अहाँ हमर नाम यदि एको बेर लेबै ने साधना तऽ ओ बुझ जाय तुरन्ते
सेह कहइत रह बताउ ओहो सब हँ
तोरा मतलब कोनो रिश्तेदारे में लाइग गेलौ ने जठियाइ से
जेठियहीसँ जेनाकि संगीता झा तऽ हमर रिश्तेदारीमे नाए लागलो
हँ
संगीता झा ज जेनााक मानए दिल्ली मे तुहे छी ब्राह्मण हमहुँ छिए ब्राह्मण तऽ दुनू के दोस्त भ गेलो से वाली बात
अच्छ संगीता चौधरी दिल्ली मे रहैत छै
नाए संगीता चौधरी रहैत छै जोरहाट मे असम जोरहाट
आर अथी दरभंगा छै रे बझौलिया गाँव छै कतहु बझौलिया गाँव छै कि कथी छै दरभंगे मे
तैं हम कहलीयै कि देखियौ न कहलक आइ मे नीके नीके आदमी सबस छै जुड़ल
सभ तऽ हम त पहिला दिन नहि कहलियै जे हम हूँ बहुत लोकसँ बात केलियै ने मतलब आलतू आ फालतू आदमी छै लेकिन किछ किछ आदमी छै जे गवर्नमेंट जॉब करैतमे ई सब काज कऽ रहल छै
ओ ई सब भेलै एकटा शब्दके मतलब बुझिय हँ
मिथिला जकरा मैथिलीके ज्ञान छै हु ओकरा सबके फेर वापस लाबऽके लेल हँ सब सही सब बात सही छै
छै तऽ बड बढ़िआं लेकिन लोक एकरा अथिए नए कऽ रहल छै
चल ठीक छै बात करै छियो की बहुत आवाज किछु समझ नहि आबि रहल छै ठीक छै हमरा तऽ अपने कै आदमी मैसेज दू आदमी कऽ रहल है कनि बात करबै यौ हँ ठीक छै ठीक छै बढ़िआँ छै